हेलो हँ बहिन कहलियै ने मछली केना बनाबै छियै अहाँ
देखियौ बहिना मछली सरिसो ध कऽ बनबै हेलो
सरसो हँ हँ आवाज अबैया कहू ने
आवाज आ ठीकसे कहलहुँ जे हम सरिसो धऽ केऽ बनबै सरिसो धऽ कऽ बनबैत छी बुझलियै
सरसो दऽ
हँ हमसभ तोरी नहि
नहि तऽ बहुत आदमी के देखे छियै जे प्याज धऽ के बनाबे छै हमरा झूठ नहि कहब बहीन हमरा सरसो तोरी नहि बुझ अबैए हम बुझै छियै दुनू गोले गोल छै ने पियर कारी से की मतलब छै
नहि बहिन से नहि कहियौ सरिसो माछ जे होइ छै ने से बढ़ियां लागे छै तो सरसोहे वाला तोरी वाला नहि बढ़ियां लागे छै
हँ से हमरो उएह पड़ैत छै लेकिन हमरा बुझऽ नहि अबैए हम बुझै छीयै दुनू एके चीज छै एके नाम छै हम मम्मी के हमर कते दिन कहबो
तऽ बहिन अहाँके ई सब बनबऽके शौख नहि यऽ
हय हय हमरा ईसभ शौक बनबय के लेकिन
तऽ के बनाबै छथिन अहाँ अहाँके घरमे के बनाबै छथिन
हमरा घर में जादा मम्मीए बनाबै छथिन कियाकि हमरासबके हुनकर हाथके ज्यादा नीक लगैत छनि देखियौ हम नया भनसीया आ नया पकवान केना पका लेबै तुरन्त
नहि त एगो बात कहियो इहो सभ चीज बनबयके शौक रखियौ एहन नहि छै जे
शौक रखबै तहने ने तहने ने आगेके सीख सकैत छियै अहाँ अपन जिंन्दगीमे
हँ देखियौ ई सब अबैत छै लेकिन जेना हमर मम्मी जे छथिन ने मसल्ला पीस दै छथिन अपने तऽ हम की केलहुँ जेबर मछली तर लेलू आ तकर बाद मम्मी अपन फोरन तोरन धऽ दय छथिन तऽ हम मसाला भूज तूज कऽ मछली छली झोरा लेलु
नहि तऽ हमर माँ तऽ किछो नहि कऽ दैत छथिन हमहीँ सभचीज करैत छी
नहि तऽ बुझबे करै छी जब हम देखबे नहि करै छियै तऽ मम्मी हमर मसाला पिस क द दैत छथिन तऽ हम बना लै छियनि तँ हमरा केना पता हेतै जे की तोरी होइ छनि की सरसो होइ छ हम बुझे छिय दुनू एके छै त हम दुनू एके बुझाय छियै हमरा मम्मी कहियो कहबो केला जे मम्मी तोड़िऽ मसालाके पीस लिअ भिणडी तिणडीके सब्जी बनाबयके हमरा बड़ शौक यऽ ने तऽ हम कहलहुँ जे मम्मी हमहीँ बनायब त मम्मी हमरा कहला जे मसाला तू पीस ले तऽ हमरा मसाला पीसय गेलहुँ ने तऽ तऽ हमरा नहि बुझय आयल जे कोन तोरी छै कोन सरसो छै तऽ हम पुछि कऽ पुछलहुँ माँ कोनवला दियौ पीला दियऔ कि कारी दिऔ
अच्छा रोटी बनाबयके शौक ह कि ने अहाँके
बनाबय के त बड शौक ये बहिन लेकिन नहि बनय ओते ई जे कहबे कहियो कालके गोल बनि जाइए कहियो काल के त रोटी देखबै त खूब सुन्दर बनत आ कहियो कालहिकेऽ देखबै तऽ की कहू आधा कच्चा आधा पक्का बनत बनाबय के हमरा शौख बड्ड यऽ हमरा रोटी बनाबय के शौख यऽ हमरा जे कहबै मैगी आ पास्ता जे कहबै से हमरा बड्ड बनाबयके शौक यए हमरा मोन करत जे रोज साँझकेँ मैगी पास्ता चाहे पोहा देख सुनैत हेबै चूड़ा के के जे होइया पोहा सेहो सेहो बड्ड नीक हमरा नीक लागत बनाबके आ हमरा ओहोसँ ज्यादा नीक लागत दहीबड़ा बनाबयमे होलीमे बनत ने तऽ हम मम्मी कहलहु मम्मी तू हटि जो हमही बनेबौ
अच्छा दहीबाड़ा अहाँके बनबऽ अच्छा बहीन दहीबड़ा अहाँके बनबऽ अबैया
हँ हमरा बनबऽ अबैया हमरा नहि अबैते लेकिन हमर एगो दोस्त रहथिन ने तऽ उएह दोस्त के मम्मी हमरा खुएने रहथिन तऽ हम अपन घर पर कहिै गे मा जे हुनका ओतऽ हम दहीबड़ा खेलियै जे हमरो घर मे बना दे तऽ मम्मी कहलकि से अच्छा बना देबौा तू कह केना कोन वला खेबही से बहुत रंग के होय छै छै नहि त हम कहलहुँ नहि जे ओ खाइ छै से हमहूँ खेबौ नहि तो शौख नहि हो जाइय बच्चावाला
हँ शौख से तऽ छैहे आ हम तऽ बहिन ज नहि छियै हम त होली में खजूर बनबाबै छीये हमर ई शौक छै
बुझियौ देखियौ इएह ने होइ छै शौख खजूरके शौख आओर हमरा सभके ने हमरा होली मे दही
टिकड़ी नहि कहै छिये टिकड़ी।
हँ हँ उएह ने जे अथी की कहैत छै। लोक खाइ छै। बहुत आदमी ओकरा अथि कहलक ठकुआ कहलक।
हँ, ठेकुआ ठेकुआ।
हँ इएह सभ ने ईसभ कहलक ताहि ले ने हमरा सभ अपन खेलहुँ, हमसभ हमरा सभके बड्ड नीक लागत। आ दही बड़ा सभमे की होइत जे खट्टा खट्टा रहत ने आ ऊपरसँ जे कनि भुजिया धऽ दियौ, कनि चटनीसभ धऽ दियौ तऽ आओर नीक लागत।
एगो बात नहि छै बहिन, हमरा चावलके खीर बनाबयके बहुत शौख अछि।
एहि बहिन, शौख हमरो यऽ, लेकिन हमरा किए नहि कियऽ लागत की जे चावलके खीर तऽ हमरा होइए भात दूध जेकाँ लगैए। हमरा ने नीक लागत।
बहिन तऽ तहन अहाँके बनवा नहि आबै यौ
नहि तऽ हमर मम्मीसभ बनाबै छथिन। तऽ हमरा झुठ नहि कहब हमरा चावल के खीर ओते ने पसन्द यए मम्मीसभवला नीक बनत तऽ ओसभ ओसभ की करत जे हम हमसभ सोचलहु अरे खीरे तऽ बनाबय के छै। की छैऽ हमरा अहाँ कतबो दूध दऽ देबै ने त हमर खीर जे अहाँके आयत से दूधे भात सनक लागत।
नहि बहिन हमरा बस खीर बसके बनबय आबैए शौख आबैए हमर माँओ माँओ बहुत नीक लागै छनि खीर
त बहीन इएह सभमे गप्प छै। हमरा नहि अबैए हमरा फेर सेवई के खीर अबैय। सेवई के जे खीर हैं हमरा नीको लागत आ हमरा बनाबहो अबैय हमरा जनै छियै पानी पूरी बनाबयके बड्ड शौक यए। लेकिन ओसभ जेना पूरी बनाबै छथिन। से हम कते दिन पूछै छियै पानी पूरी वाला सबसँ तू ने कहला अहाँ खा कात कहता कि अहाँ खाउ ने अहाँ की ईसभ कहै छियै। हमसभ खुआए देब ने
अच्छा इहो बात ठीके कहै छै। लेकिन एगो चीज इहो देखियौ हमरा ने ठण्ढा खीर खायके बहुत शौख छै खीर बना क ने गरम नहि खायब हम फ्रिज मे राख दे
हँ हँ इएह बात हमरोमे हय हम की करब हमरा राति रातिमे जे सेवइके खीर बनत तऽ हम सभ सेवई के खीर खा कऽ मतलब जेना कनि कनि खलहुँ आ ताहिके बाद फ्रिजमे धऽ देलहुँ।
आ सुबह में खेलो ओकर टेस्ट जे छै। ने बहुत अच्छा रहे
बहुत सुन्दर ओनाहिते मुर्गा केने मुर्गा जे रातिमे बनेलहुँ। तऽ रातिमे तऽ सभ चीजके स्वाद अबी कते रहल उएह खरा मसाला के तेजपत्ता के चाहे सभ किछ के आ दिन मे जे हयत जे उज्जैमे जे हयत
हँ
तऽ ओकर रस जे खायइमे की कहू हमरा ओकर रस खायके बड्ड शौक यए हमरा जनै छियै। हमरा जतेक खाायके शौख यऽ। ओते बनाबोके शौख यऽ। ओकरामे
अच्छा नहि तऽ हमरा ने हम मुर्गा खाए ओर ने मुर्गा बनाब के हम शौक राखी बहिन। हँ हमरा मुर्गा खायके शौख नहि अइ
नहि यऽ नहि नहि हमरा शौख यऽ। हमरा त जेन बहीन जनै छियै पढ़ाइओ लिखाइके बड शौक यौ लेकिन हमरा एतसँ हमरा मतलब कि बहुत दूर जाय पड़ै छै। पढ़ लए की कहूँ चार पाँच छःकोस जो दूर त ओते दूर जाइमे हमर दिमागे खराब भऽ जाइए हम नहि जाइ चाहै छी ताहि चलते नहि तऽ हमरा पढ़ोके बड्ड शौक अइ हम घरमे बैठल कानि कानि पढ़लु लेकिन फेर जनबे करै छियै विद्यार्थी जीवन नन्दे तऽ लागि जायत नहि कि पढ़ाइ ओना अहाँके नहि नीन्द लागत आ कॉपी किताब खोलियौ अहाँके नीन्द पक्के लागि जायत
नहि तऽ हमरा पढ़यके शौख नहि अइ बुझलियै
किआ ए बहीन
हमर आब सभ पढ़ाइ खतम भऽ गेल ताहि दुआरे हम एहिसँ आगे नहि पढ़ऽके शौख रख करै छी
नहि चालू तब त तब तऽ ठीक य नहि नहि हमरा तऽ जनैत छियै हमरा दौड़ोके बड्ड शौक यए हम जनै छियै हमर सभके भगवान कद्दे छोट कऽ देलखिन हमरा बड़ा शौख रहए जे मतलब कि पुलिस तुलिस बनतू र है बड़का बड़का
यौ ई सब चीज मे तऽ पैसा लागै छै ने तऽ आब आइ काल्हि पढ़ाइ के लेल आगे से पैसा कहाँ से आदमी अनथिन सेहो सो
हँ से छै महगाई के जमानामे तऽ देखबे करै छियै कते बड़का बड़का चोचला
चाहानथिन जैसे आगे पढ़ेथिन सेहो सोचियौ
हँ इहो बात सही कहल य देखियौ विद्यार्थियो के जे छै ने बहुत बलिदान दिय पड़ै छै की करै छै बुझियौ ने अभी देख देखियौ अहाँके अभी पाइके दिक्कत हैत कते के पाय रहत ओ बच्चा पढ़त नहि
अच्छा अहाँके सुनियौ तऽ बहिन अहाँके एक दिन भेँट करैके शौख नहि होइए
ए हमरा शौक बड्ड होइए लेकिन हमरासँ अहाँके घर दूरे नहि बड्ड यए देखैत छियै ने तीन कोश चारि कोश दूर अ हम केना आबू साइकिलोसँ आबू कि टेम्पूसँ आबू टेम्पूए वाला तऽ हमरा होइया हमरा आठ सए भारी ललेत
ै नहि तऽ हमरा कहबै तऽ हम एक दिन गाड़ियो अहाँके भेज देब आबि कऽ अपन शौक पूरा कऽ लेब
नहि नहि से की हमरा शौख यऽ हम आएब किए चिन्ता करै छी अच्छा अहाँ कहू अहाँके गीत गाबऽके शौख यऽ
हँ हमरा गीत गाबय के तऽ शौख बड्ड ये
तऽ अहाँके कोन कोन गीत अबैया
हमरा बस भोजपुरी गीत आबैए नहि तऽ आर कोनो गीत नहि आबैए
आ से तऽ हमरे स ने
आ लेकिन हमरा भोजपुरी गीत सुनयके बड्ड शौक
हमरो बड्ड शौक यऽ तऽ अहाँके डा्स करऽ अबैया
नहि हमरा डान्स करयके शौख नहि अइ बुझलियै नहि हमर बहिन सब डानंस करऽ के मे बहुत शौख मे एकदम छथिन आगा
हँ से तऽ हम चिन्हैत छियनि हुनका सभके लेकिन देखियो ओसभ संस्कार गोरो नहि ने छथिन हुनका सबके कहीं लैयो जेबनि डानंसो करेबनि तऽ ओसभ बेजतिये ने करा देथिन
से तऽ छैहे सभ आदमी के अपन अपन शौक हो छन के केना रहथिन के केना नहि रहथिन के केना सम्मान देथिन के केना सम्मान नहि देथिन
केतेके सबकिछु रहलो पर हुनका संस्कार नहि देखबै आ कतेक कम्मो चीज रहलाप संस्कार देखबै
से तऽ ठीके कहै छै
अपन अपन होइ छै इसभ नहि करै छै तब ने आ नहि तऽ जनैत छियै हमरा जे हए हमरा अहाँ कहलियै ने घूम के घूमय के शौख हमरो यए हमरा ट्रेन मे घूमय के शौक यए चाहे ओ जे होइया हवा जहाज सब सेहो पर सेहो सब पर चढिकऽ घूमऽ के शौख ये
नहि तऽ घुमियौ ने ई शौक पूरा कहिया करबै अहाँ
ए करबै पाइे ने नहि छै की कहै छी
अपनो घुमियौ हमरो घूम ले ला चलु दुनू गोटा मिल के शौख पूरा कऽ लै छी पापा के कहियो ने पाइ देथिन एहिमे की छै हमूँ माँ के कहबनि पाय देथिन
तऽ इएह ने छै जे हम जेबै तऽ हमर भाय बहिन सभ ने छथिन
सभगोटा के लऽ लियौन सभगोटा जेथिन एहिमे कि छै पैसा कोनो हमर अहाँके थोड़े ने लगतै सभके अपन अपन माँ पप्पा देथिन एहिमे कि छै
ए तऽ माँ पप्पा देथिन तऽ हमर पाइ तऽ हम माँ अगर मानि लिय एक मुष्ठ अगर बहुते पाइ देथिन तऽ फेर घरोमे ने पाइ चाही आ हमर भाय बहिन सभ की कहू ओतऽ जायत तऽ घिनाबऽ लागत कहत जे हम ई लेब हम ई लेब हम ई लेब आ
हुनका पासमे घिनाबऽके शौख छनि ने
हँ हुनका इहो सब के शौख छनि हुनका नहि खरीद देबनि ने हुनका नहि खरीद देबनि ने तऽ हमूँह तू फुला लेता भागि जेता ओतऽ से आ हम नहि टोकव अहाँ से हम एना करब हम बेकारमे अयलहुँ चाहे जे जे होइ छै
नहि नहि आ हमर भााय के तऽ शौख छनि खाली किताब खरीदऽ के बुझलियै
ओहन हमर भायके क्रिकेट खेलयके हुनका बड्ड शौक छनि क्रिकेट खेलयके हुनका जै गो छक्का कहबै ओ ते गो छक्का मारि देता सभसँ नम्बर वन क्रिकेट खेलयमे छथिन हमर भाय